हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार
आओर बतैय आहाँके हाल चाल कइसन
हँ यहाँ हाल चाल न छै अपने के हाल चाल कैसन छै
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै आओर बतैयै अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ खाना हो गेलै नाश्ता कए लै छियै की तऽ अभी खाना खा लै छियै अपने खाना खा ली यैय
हँ हमहूँ खाना खा लेली आओर ओते ने हम खयली है दाल चावल अ भुजिया सलाद सलाद मे खैल खीरा खइलीय खीरा गाजर चुकन्दर हरी मिर्च निमू फिर आ चाट मसाला खेलियै ह फेर चटनी बनले य बड़ा नीक खाना छै सादे खाना छै लेकिन बड़ा नीक मस्त बड़ा आनद आ गेले य खा के अहाँ के की की खैलियैहे
हम तऽ दालि भात भिणडी के के भुजिया खय ले छियै बड़ा नीक लगैत छै माताजी बनले छी ने
ओ मातााजी की हाथ के तऽ अलगे स्वाद रहै छै खाना के
लगै छियै बड़ी नीक लगै छी
आओर बतैयै ने अहाँके खानामे सभसँ नीक काथी कोन खाना लागै छै
हमरा तऽ मीट चावल काफी नीक लगैत छै मछरी भी बड़ा नीक लगै छै जैसेकि म जैसे ढोखलै ने आो रोह मछरी पंगारस आ कमलकाट तऽ बड़ा नीक लागै कमलकाट मे जादा काटना होइ छी
ओ
तऽ बड़ा नीक लगैत छै
आओर बताउ अहाँके खा खानामे कथि कथि बना ले छियै
हम तऽ खानामे बहुत चीज बना लने छियै जैसेि होइ छियै कि पनीर बिरियानी मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी खाइ छै
हू
खेलू खस्सी के मीट बनाबै छी अपने के खसी के मीट खाइ छै छियै
हँ हमरो खंसी के मीट काफी नीक लाग लगे छीे काफी बढ़िया लागे छै अहाँ के खसी के मीट खाइ छियै
हँ हम मीठ खााय छी खसी के
अहाँके कैसन लागैत छै ई खस्सीके मीट
हमरो बड़ा नीक लगैत छै गुदुआवला पिसुो तऽ बड़ा नीक हड्डीया तऽ टूटबे नहि करै छै
कठोर होइ छै ने ओहिसँ ना टूटे छै मजबूत होइ छै
मजबूत होइ छै मुर्गावा के बड़ा लवोसँ नरम होइ छै
हँ मुर्गवा के नहि लेकिन मुर्गावा मे उतना अ अथिियो नहि होइ छै प्रोटीनो न होइ छै उतना मजबूती नहि होइ छै आ खसिया के हँ आ खसिय के मिटवा छै ने तऽ रेशा वाला ई सबव बड़ा नीको लागे छै स्वादिष्टो लागे छै आ ओमें बड़ा ताकतो मिले छै
हँ बड़ा ताकत मिलै छै
आओर तैयि ना अहाँ के बर्तन माँज ले छियै
हँ बर्तन माँज ले छै बर्तन अपने के माँज बजै छै
हँ हमरो तऽ मजी आ जा छी आ ओहि आजो ब बर्तन माँजलियै इह कह
हँ बर्तन माँज ले ले छियै खानो अब खतम होते न तऽ शाम के बर्तन मजा जेतै तऽ फेर रातमे खाना बनते ही
तो रहुआ शादी क लियै भौजी आ जेथिन तऽ बर्तन उर्तन अपने से न मजे के पड़तै अहाँके
नहि होतै त मजा लतै माज लेबै छिय
ओ अहााँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै
आओर बतैयै ने गर्मी लगै छै ई
हँ गर्मी रहौदा तऽ कात फी तेज उय हो उगै छै ईधर बड़ा तेज रौदा अहाँ के ओरी भी रौदा उगल छै तऽ
हँनाहु रौदा बड़ा होगइ छै
ओ ऐन हो हमनी केइ बाहार रौद होइ छै क बताउ अहाँ से बड़ा गर्मी लागै छै दमक मारै छी बाहर से तैको हवा न बहे छियै तऽ हवा न बह छी तऽ ओहिस आरो गर्मी बढ़ जाइ
यै अपने
पंखा हय लेकिन पंखाओ तऽ गर्मेी हवा दे छै हैत छै दूपहड़वा में दूपहाड़वा में पंखा गर्मी आब
हँ त बहरा अपन गर्मी हावा दै छै
आ बाहरो तऽ हवा नहि बहै छै ओहिसँ बड़ा दिक्कत भेल भए गेलै हँ
हँ बहहारो ने
अहाँके बतै अहाँके माता पिता भाय बहन लोग सभलोगके स्वास्थ्य नीक छै ने
हँ सबके सवाल नीक छियै अपनेके स्वास्थ कैसे छियै
सआाद न स्वास्थ्य नीक छै ई सब के ओ के
स्वास्थ्य नीक छै अपनेके स्वास्थ्य नीक छी
हँ हमरो स्वास्थ्य सब ठीक चीज नीक छै आओर बताइए ने अहाँके ओ बारिश बरखा भ रहै का आंधी ऊंधी आय रहै का
हँ क पआन दिआएल छीजमे अपने के आाँधी ने आयल छी
हँ हमरो बड़ा आंधी आयल छी बड़ा वर्षा बरसे छै आँधी तऽ इतना तेज रह साठ किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आंधी रहै छै बड़ा तेज आँधी छै एक आदमी के तऽ करकटे उड़ायत देल छै आंधी आ बड़ा हमर पेड़ के डाली तोड़ के गिरा देल छै ओहिमे बड़ा फल लागल रहल छै बड़ा जियान हो गेले फल नुकसान हो गेले अहाँ के ब ते ने अहाँके भी बागवानी मे आ पेड़ पौधा गिरल रहै का
हँ एने भी काफी पेड़ पौधे कि
ओ आओर बतैए यहाँके पेड़ आम के पेड़ पौधा लगले बड़ीै अपना बागवानी मे
हँ बागवानी मे पेड़ पौधा लगेेले छियै
आब कोन कोन आम के पेड़ लगले छीयै अहाँके बागवानी
हम तऽ जारदाके पेड़ मालदेके अह मालदेह शकुल भी लगयनेे छियै आओर किशनभोग भी लगयनेे छियै
ओ अहाँके फड़ल हइ आम ठीक से
की कहै छी
आम ठीक से फड़ल हइ
हँ आम ठीकसँ करै छी
आओर बतैयए अहाँके लीचीके मौसम लीचीके सीजन तऽ लीची खाय लै छी कि नहि खाइ छी कि नहि
हँ खायले छी लीची खाायले छी
अहाँके लीची कैइसन लागै छै
हँ एने क लीची बड़ा नीक लागै छै
ओहिसे अहाँके लीची रस पी ले छियै अभी कि न
हँ रस पी लै छियै अपने रस न पी ले छियै लीची के
हम लीचीके रस नहि पियै छी आम रस पी लै छी अहाँके बताउ ने अहाँके लीची रस कैसन नीक लागै छै
हँ एनेके ली छी आ नीक लगै छै
बड़ा गर्मी बा तऽ नदी नहाय चल चलबै यहाँके
नहि नहि जबै नदीनार बड़ा गन्दा पानी रहै च नदीमे
ह ई तऽ बात छै कालु हम गेल रहिये ने नदी उरीी तऽ देखिख लििय माल जाल मरल रहै छै बड़ मन
ओखेके मछरिआसँ खाइ छियै
हँ बड़ा मन खन्िन भन्िन हो गेलै देखके मछरी न खाायके चाहिए स मछरी बीमारी फैलल छै क
हँ कफी बीमार फैलै छै
हँ एहिसँ तऽ अनेक तरह के बिीमारी हो जाइ छै सड़ल सड़ल माल जाल मछली खाइ छ उहे मछली हमनी खेबै तऽ बिीमारी फैलतै ने
ओहिस कि हम नदीमे नहि नहाय लए चाहै छी
हँ ठीके हँ ठीके कयल जाइ छै अहाँके अहाँके तऽ आओर बतै ने अहाँके स्वास्थ्य कैसन छै
हँ एने के स्वास्थ्य नीक छै अपने के माता पिता कैसन छै
हँ हमर माता पिता सबके परिवारमे सभके नीक छियै अ आओर बतैए ने अहाँके शरबत उर्बत शिकंजी पियले कि न गर्मीसँ बचे ला
हँ पियै छी ग्लुकोज पियै छै शिकंजे पिआै छै आ एत पियै छी स तू आियै छी चनाके सत्तुआ काफी नीक लगैत छै न न पियै छै ई गरमीमे
हँ हमूँ पियै छियै हमूँ पियै छियै शिकंजी पियै छियै ग्लूकोज ऑरेंज वालला ग्लूकोन डी नहि हो
हँ व खल हइ ओखलइ
उएहे पियै छियै फेर हम पियै छियै अ सतुआ अ मकई के सतुआ चना के सतुआ इहे सब पियै छी चलियै यहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल ओर घ रौदा मे न निकलबै निकलबै तऽ छतरी ले के निकलबै यहाँके आओर अपने माता पिता के खयाल रखबै चलियै अहाँ फेर फेर समय मिली तऽ अहाँ से बात करब अ चलियए नमस्कार
नमस्कार